हेलो बोलिए
की बोल रहल छै
हँ की नाम यए अहाँके।
हमर नाम डॉली भेल
डलियै, अहाँके तऽ टास्क कम्पलीट एक बेर कने रहियै। हमर टास्क कम्पलीट नहि भेल।
ह
सओसँ प
तऽ बात
य हमरा घरमे दूगो फोन छले ने हमर देवरानी के तो हुनका बात करे में अथी लगे छै। छले तऽ हमही बात करले छै हुनका दुनू गोतनीक नम्बर एड कए ले रहल छलियै तऽ हमर बेरामे पूरा भए गेल छलय ओ कहलखिन हमे नहि करबै हम कहलियै लाउ हम बात करि करि की करि दै छै
आओर सभ बताउ
सभ ठीक छै ने हमे‌ समस्तीपुर से बोल रहल छियै
खाना पीना भऽ गेल
बनाइए रहल छी
ओ बनाइए रहल छी कथी बनाबै छियै
दाल चावल बनाली छी छी चना के घूघनी बनैले छी चना के मसाला वाला सब्जी खाली
ओ
आ भुजिया आलू के बच्चा सबके चलते भुजिया बना बनबै छिये आलू के
कि‌यो ओय दिना बोलले रहिये से चावल दाल भुजिया भुजिया आहांँ के फेवरेट खाना य
हँ हमरा चावल दालि सहीमे फेवरेट हिये हम रोज दाल चावल बनबै छली बच्चा भी खा लेलक भर पेट हमहुँ खा ले छलियै और अभी बौआ के दूध उध पीबै छी ने तऽ दाल चावल तनिका जादा फायदा न करत सब्जी भात नहि खाय छलिये ओतेे अहाँके हमरा उ‌ बला नम्बरपर बात नहि भेल छलै
तऽ अहाँ फोन केलियै रे तऽ अहाँके टाक्स भेल रे आ हम फोन केलहु तऽ अहाँ रिसीव नहि केली जे कारण हमर टास्क पूरा नहि भेल रहे
ओ तऽ फिर कैर लू अभी अभी तऽ फिरये छलियै
धनिया क पत्ता धनिया क तनि छिटा माइर
ठीक छलै अभी एहिपर बात कयलाके बाद ओहो पर कैर लेब
नुनू सब ठीक यऽ ने
हूँ नुनू सब ठीक छियै
खाना पीना नुनू कऽ नाश्ता बना कऽ देलियै
हँ अभी नहि अभी नहि गेल छलखिन आब साढ़े आठ बजे जाइ छथिन
साढ़े आठ बजे जाइ छथिन
ह अभी अहाँके बौआ नुनू ठीक छलै न नौ महीना के छलखिन नऽ नौ महीना कते दिन भेलहन
एगारह तारीख एते तऽ नौ महीना पूर जेतै त
ह तऽ तऽ बदमाशी करै छलखिन होइथिन
बहुत बदमाशी
हूँहूहू
ह
बच्चा सभ ओनाहिते करै छथि
अहाँके कतेक टास बच्चल छलै आरो
हमर तऽ अभी बहुते टाकसँ बचले यए
तयो कते
आहाँ के कते कम्पलीट भेल या
हमर टास्क अभी भेल छै छलै एहिमे आ आ वही बाइस भेल छलै
बाइश वही भेल रहे मतलब बढ़ल नहि टाक्स आओर
बढ़ि जाइ छै लेकिन फिर भी तीस गो कॉल करयके पड़ै छलै
यानि कि सिंक करला कारण अचानक बढ़ जाइ छै से अहाँके मोबाइल मे नहि भेल रहे
बढ़ि गेलक हमहूँ एगारह गो केले रही ने रिफ्रेश मारली ने तऽ एके दा‌ अठाइस गो भए गेल छलै लेकिन लेकिन फिर भी हमरा बात करैले टास्क देने है जब हमे तीस गो कॉल पूरा नहि करबै ने
हँ
ताले टास्क नहि पूरा हेतै केतनो तीस पुर जेतै पर लेकिन हमरा तीस टा कॉल करीे के हइ त करैके है तीसगो कल करबै तऽ आरो बैढ़ जेतै
जैसे हमरो छओ गो से एकाएक एकतीस गो भऽ गेल रहै
हँ तऽ ओ जते आदमी से अहाँ बात उत कर खेलिय होब ज बैठलखिन न ओसभ एऐड हो जाइ छलकै ओ इह चलते आ होके ओते हो ग लेकेे द ह तबओ सब बोल
आओर सभ ठीक यए
हमरो नम्बर परर धान हँ हमरो नम्बर ओवला परर धराय क बात कर ले ने
हँ आरो गुंजो के फोन केलियन रे गुंजो कहाँ उठेलखिन रे मतलब कभी नेते बन्दे आबे छै ओ कि ओ काम करै छथिन पार्लर के ने ली रय पर से कम्पटीशन के तैयारी भऽ जाइ छै
ह गुंजाके सीताम भी हमरो बात भेल छलै उएह ने जिनकर हसबैंड नहि छलखिन ह्म बहुत अच्छा बहुत दुःख सुख बतियाइ छलखिन
बेचारी अच्छा हथिन तभी ने हुनका एते दुःख मिल गेलै अच्छे आदमी के ने दुःख मिल जाइ छै ठीक
हँ
की भेल बेटा
आओर सबब बोलू
नूनू यऽ बगलमे
फ्रिज खोल के कहै छै सामान लाबे ने खाने के लिए माग रहा है कुछो कुछ निकालके
फ्रीद प गर्मी बहुते तुरंते नहि देबे ह निकाल कऽ बाहर मे कुछु देर राखि देबै ओकर बाद देबै लए क
कहै छै निकालके देल ले तऽ बाहर
कियकि गर्मी एहन छै छै ने तुरन्त सर्दी खा कि भलतै
हँ हँ ठीक बै छी आ
आ
अहाँपर लगयलने छी तऽ अभी नहि धरै छै अहाँ देखै छीियै दस मिनट बाद अहाँकेँ काटत तऽ फेर धर कऽ आबि कऽ देख धरतै तऽ फेर उठा लेत
न जैसे कल कटलेऽ दस मिनट बाद या पाँचो मिनट बाद कॉल लगेबै ने तऽ लागि जायत
लगलियै ने एकटा आदमी नहि उठलखिन नहि उठलखिन तऽ ओकरा बाद कोई फोन नहि उठैत ने एक बार
सही हैमे मतलब हम सब कटाक से पूरा कऽ दै छियै कल रिसीव कऽ के आ हमर कोई टास्के पूरा नहि करवाबे छथिन सब मतलब या तऽ कृषी के नेटवर्के बंद रहेये आ या तऽ कॉले स नहि करै छथिन
ओहिसे ही एगो कशिश नाम के लड़की हथिन पता बात कर लेलखिन हमर अथ कर दुनू मोबाइल पर हमरा इहो मोबाइल पर ओहो मोबाइल पर आ बात करलला के बाद आ तब कहे छै कि हमको पास ने एगो भाभी के भी नम्बर हम उस बात करबा देेंगे आो पूरा हो जाएा आ ओकरा बाद से ओहि दिन से कहेल ओ लड़की फोन के
हँ एक आ गो स्वार्थी है सबस अथी मे हमरा ओ ओकरापर गुस्सा आबैए लेकिन कथी कहै छिके जब ग्रुप में जुड़ना नहि े तऽ उनका गोस्सा कथिी लाबे छिक कल सब ग्रुप मे कथिी ले छिक कल सब एक दोसरा के कर के बात करे नहि स्षी छथिन मतलब हुनका कोइ भी कलमे केतननका बसा उठि जाइ ई कोनो बात भेलै ग्रुपमे छथिन तऽ कॉल तऽ जेयबे ने करतै
त ग्रुप से इग्जिट हो जाउ नहि जाय तहके कल
अ नहि अलड़की सिम्पल कल कर
मन जर तावरे
हँ सिम्पल कल करै छलियै तैयो ने
हँ सिम्पलो कलमे आर की देथनो किस तुम्हारा टक्स बर्बाद कर देेंगे ये कर देेंगे वो कर देेंगे कॉल नहीं करना सब त जेे भी काॅल करै छथिन सबक आ देखे छियै ने ओहो किसी किसी के एकदम से ने चैट के जवाब दै हथिनी कॉल भी करै हथिन
केकेरा केकेरा कोन नथिन
साक्षी दऽ
हँ
मेसेज तऽ देखते हेबै ने
अपने ग्रुप सऽ ब्लॉक हैक कर देंगे ई सब बोलै रहलखिन
हँ वैसने वैसने बात पथल जैसन बोलै
कोइ कोइ होइए जाइए छलै से हँ हँ
एक हाथे फोन रखले छियै एक हाथ बेटाे धए ले छिय गोदी चढ़ गेलैन
हम भी एक हाथे फोन रखने छियै आ एक हाथे दालि हाथभी
एक हाथे कान मे मोबाइल सटेले छी एक हाथे बौआ धैले छी एक हाथे चावल अजवारैत रहलिय मतलब बनाबे वाला बर्तन में सऽ चेंज कर के दोसर में राइख के फिर बर्तन तात धोले छी बैठअ बैठअ तऽ
कोरा लही हमरा देखियए के काने काजल पूरा लेप लेलको हं मम्मा